नमस्कार मित्र
नमस्कार नमस्कार सब ठीक छय
सब ठीक छय मित्र
आइ हम सोच जे अपन गामक विद्यालय विषय पर गप करी विद्यालय केवल पढ़बाक पैब नइ बल्किबच्चा सब भविष्य बनाबै बालला सबे महत्वपूर्ण जगह होइत अछि
बिल्कुल मित्र बिल्कुल गामक विद्यालयसँ हजारो बच्चा शिक्षा प्राप्त करैत छथि एतय संग पढ़िकर बहुत छात्र डाक्टर इंजीनियर शिक्षक आ सरकारी अधिकारी बनल छथि
बिलकुल हमरा अपन विद्यालयक पहिल दिन आइयो याद अछि हाथ में नव किताब कॉपी आ बैग लयके बहुत उत्साह से स्कुल गेल रही सभकिछु नया नया लगैत छल
बिलकुल मित्र हमरो पहिल दिन बहुत यादगार छल शिक्षा की बहुत फेमस सब बच्चा सबके अपन अपन कक्षा में बसायल आ पढ़ाक महतपन बुझलनि
बिल्कुल हमरा विद्यालय गाम बीचमें अछि विद्यालय आगू मेँ एकटा पैघ खेल मैदान अछि जते छुट्टीक के समय बच्चा सब क्रिकेट कबड्डी आ फुटबॉल खेलैत छथि
बिल्कुल मित्र विद्यालयमे बहुत गाछ पौधा सेहो अछि गर्मीक समयपर बच्चासभ गाछक छाँहमे बेसी कर पढ़ैत छथि आ विश्राम करैत छथि
हू हमरा सभसँ बेसी अपन शिक्षक सब पसन्द छथिन ओ सब धैर्य पढ़बैत छथिन आ कठिन विषय सेहो ओ बहुत आसान ढंगसँ बुझबैत छथिन
एकटा नीक शिक्षक केवल किताब नइ पढ़बैत छथि बल्कि बच्चा सबके अनुशासन ईमानदारी या मेहनतक महत्व सिखावैत छथि
बिलकुल विद्यालयमे प्रतिदिन प्राथन प्रार्थना से दिन दिनक शुरुआत होइत अछि सब विद्यार्थी पांति मे ठार भय के प्रार्थना करै छथिन तकर बाद पढ़ाइ शुरू होइ छथिन
बिल्कुल मित्र प्रार्थना संग मन शान्त रहैत अछि आ पढ़ाइमे ध्यान लगैत अछि ई बहुत नीक परम्परा अछि
बिल्कुल हमरा विज्ञानक कक्षा बहुत नीक लागैत अछि शिक्षक जी प्रयोगक माध्यमसँ पढ़बै छथिन जाहि से विषय जल्दी बुझााय पड़ैत अछि
हमरा गणत गणित पसन्द अछि पहिले कठिन लागैत छल मुद्दा नियमित अभ्यास करबे बाद अब आसान बुझाइत अछि
बिलकुल विद्यालय मे पुस्तकालय सेहो अछि खाली समय मे सब ओतेय ज कऽ ई पुस्तक पढ़े छी अ पुस्तक पढ़ला से ज्ञान बढ़ेैत अछि
विद्यालयमे पुस्तक सेहो अछि खाली समयमे जब हमसभ ओतय आ कर पुस्तक पढ़ैत छी पुस्तक पढ़बाक ज्ञान बढ़ैत अछि
हँ खेलक गतिविधि सेहो जरूरी अछि पढ़ाईक संग खेल कूद करला शरीर स्वस्थ रहैत अछि आ मन प्रसन्न रहत अछि
विद्यालयमे समय समयपर भाषण निमन चित्रकला व खेल प्रतियोगिता आयोजित होइत अछि एहि सभ बच्चा सभक प्रतिभा निखलैत छै
स्वतंत्रता दिवस आ गणतंत्र दिवस सेहो ओ विद्यालय में बहुत उत्साह से मनाओल जाय अछि सब विद्यार्थी कार्यक्रमे भाग लैत छथि
मध्याहन भोजनक व्यवस्था बहुत बच्चे के लाभ भेटे अछि बच्चाभक पौष्टिक भोजन खा के पढ़ाइमे ध्यान लगबैत छी छथि
बिल्कुल सही केहलु जे विद्यालयके वातावरण स्वच्छ रहत तो बच्चा सब स्वस्थ रहत आ नियमित विद्यालय आबत
हमरा लागैत अछि जे प्रत्येक बच्चेके नियमित विद्यालय जयबाक चाही शिक्षा जीवनक बदलाव क सबस पेघ माध्यम अछि
बिलकुल जे बच्चा मन लगाबय पढ़त तऽ ओ अपन परिवार आ गाम दुनू नाम रोशन कर सकै कत छी
गामक विद्यालयके आओरो बेहतर बनाबै लेल अभिभावक शिक्षक आ विद्यार्थीसभकेँ मिलयके प्रयास करबाक चाही
सही क लियौ सभ मिली सहयोग करत तऽ विद्यालयके विकास तेजीसँ होत
शिक्षित समाज ही विकसित समाज होइ छै एहि कारणे शिक्षा पर विशेष ध्यान देबय बहुत जरूरी छै
बिलकुल हमरो विश्वास अछि जे गामक प्रत्येक बच्चाके पढ़बाक समान अवसर भेटबाक चाही ताकि सब अपन सपना पूरा कई सकतै
बहुत नीक लागल अछिस विद्यालय के विषय पर गप कर विद्यालय वास्तव मे ज्ञान अनुशासन संस्कार और सफल भविष्य के आधार अछि अगर ई शैली पसन्द आइ तऽ अगला भाग छब्बीस पचास सौ एहि प्रकार विस्तार लिखि देबै
बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे गामक विद्यालय केवल पढ़ाइके स्थान नहि बल्कि बच्चा सबक व्यक्तित्व निर्माणक केन्द्र सेहो होइत अछि एते बच्चा सब अनुशासन समयक मूल्य आ समाजमे रहबाक तरीका सेहो सिखबैत छथिन
बिल्कुल बिल्कुल सही कहलहो जखन हमसभ विद्यालय जाइत रही तखन शिक्षकसभ हमेशा समयपर पहुँच बाक सिख द छला एहि आदत स आयो हमर प्रत्येक काज समयपर कारबाक प्रेरणा भेटैत अछि
हमर विद्यालय में प्रत्येक सोमवार प्रार्थनाक के बाद प्रधान अध्यापक जी छोट छोट प्रेरणादायक बात कहैत छलाह हुनकर बात सुन के पढ़ाई करबाक उत्साह बढ़ि जाइत छल
हमरा से ओ सब बहुत नीक लगैत छै जे केओ विद्यार्थी कोनो प्रतियोगिता में जीतल छै तऽ सभक सामने ओकर सम्मान कयल जाइत छलै एहिसँ बाँकी बच्चा सभसँ मेहनत करबाक प्रेरण पाबैत छै ल
बिल्कुल विद्यालयमे विज्ञान गणित इतिहास भूगोल हिन्दी अंग्रेजी आ मैथिली सभ विषय पढ़ाओल जाइत छल प्रत्येक विषय जीवनमे किछु ने किछु
हँ हमरा विशेष रूपे से मैथिली पर्व बहुत नीक लगैत छै अपन मा पहिला लिखितसँ अपना संस्कृति आओ पारम्परिक जानकारी भेटैत अछि
बिल्कुल खेलक समय सेहो बहुत यादगार रहैत छल क्रिकेट कबड्डी खो खो दौड़ प्रतियोगिता फुटबॉल में बच्चा सब बहुत उत्साह से भाग लैत छल
जखन वास्तविक खेल प्रतियोगिता होइत छल तखन पूरा विद्यार्थी स उत्सव जेक छल सभ सेहो बच्चा सभक प्रोत्साहित करो आबैत छलह
सही बात खेलक माध्यम से बच्चा मे आत्मविश्वास नेतृत्व क्षमता टीम वर्कक भावना विकसित होइ अहि
विद्यालय मे वृक्षारोपण से आयोजित होइ छै शिक्षक सभक क सलाह जे गाछ लगा पर्यावरण बचा हमसभ अपना हाथसँ पौधा लगाबैत रही
ई बात बहुत नीक पायल छल जे बच्चा बचपन से प्राकृतिक से प्रेम करब सिखब तो भविष्यमे पर्यावरणक रक्षा करैत
परीक्षा के समय य विद्यालय के वातावरण बहुत शांत रहे छै सब विद्यार्थी मन लगबा के तैयारी करैत आ शिक्षक सब सेहो अतिरिक्त सहायता दै छलाह
परीक्षा केवल नंबर लेल नाहि अपन ज्ञान की प्रतिभा के माध्यम अछि शिक्षक जी हमेशा ई बात बुझबैत छलाह
जखन परिणाम घोषित होइत छल तखन सफल विद्यार्थीके पुरष दै त पुरस्कार देल छल एहि सब बाकीफ बच्चा समय सेहोय मेहनत कर उत्साह बढ़ छल
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे पुुरक से बेसी महत्वपूर्ण सीख होइत अछि मेहनत करे भला विद्यार्थी अन्त में अवश्य सफल होइ
विद्यालय में सफाइ साफ सफाइ पर विशेष ध्यान दै छलै सब विद्यार्थी अपन कच्षाके साफ सबक जिम्मेदारी निभैत छल
बिलकुल स्वच्छ विद्यालय में पढ़बा में मन लागैत अछि स्वच्छता स्वास्थ्य आ अनुशासन दुनू प्रतीक छइ
हमरा लागैत अछि जे अभिभावक सबके सेहो समय समय पर विद्यार्थी आबे शिक्षक समय पर बच्चा के पढ़ाई के बारे में जानकारी कहि लेबाक चाही
बिलकुल जखन शिक्षक अभिभावक मिली क बच्चाे मार्गदर्शन करैत छथि तऽ ओकर विकास आरो नीक ढङ्गसँ होइत अछि हँ
आधुनिक समयमें विद्यालयमे कम्प्यूटर शिक्षा सहयोग बहुत जरुररी भए गेल अछि बच्चास सबके तकनीकी जानकारी भेटलसँ आओर भविष्यमे लाभ होइत छै
सही कलियू परम्परागत शिक्षाक सङ्ग आधुनिक ज्ञान सेहो जरूरी अछि ताकि बच्चा बदले समय सङ्ग आगाँ बढ़ि सकत
हमरा पूरा विश्वास ह जे ग्रामक विद्यालय मौजूद होए तऽ गामक भविष्य से उज्ज्वल होयत शिक्षा विकासके सभसँ पैघ आधार अछि
हँ प्रत्येक बच्चा के विद्यालय जयबाक अवसर भेटबाक चाही शिक्षित बच्चा अपन परिवार समान आ देशक नाम रौशन करैत अछि
एहि विद्यालयके विषयमें विस्तारसँ गपके बहुत आनन्द भेल बचपनके विद्यालय या जीवन भरि मन में बसल रहैत छै
बिलकुल गामक विद्यालय ज्ञान अनुशासन संस्कार आ सफल भविष्य्यक मजबूत आधार अछि यही पर हम सबके सदिखन गप गर्व करबाक चाही
हँ जखन हम विद्यालय के दिन याद करैत छी तखन सबस पहिने अपना कैचा सती सब मोन पड़ै छै हमसब एक साथ पढ़ैत रही खेलैत रही आ एक दोसर के कठिन विषय बुझब में मदद करैत रही ओ दोस्ती आयौ मनमे बसल अछि
बिल्कुल विद्यालय में बनल मित्रता बहुत निष्कपट होइत अछि ओहि समय ने कोनो स्वार्थ रहैत छल आ नय कोनो अहंकार सभ विद्यार्थी एक दोसराके सहयोग करैत छल
हमरा याद अछि जखन शिक्षक जी गृय कार्य दैत छलाह तखन हमसब घर जाय कऽ मन लगा कऽ पूरा करैत रही दोसर दिन शिक्षक सबको कॉपी राखैत सलाह गलती सुधारैत छलाह
जे ककरो कोनो प्रश्न बुझाबैत नइ छल तऽ शिक्षक जी फेरसँ कहत धैर्य से बुझाबैत छलाह एहि कारणे विद्यालय में पढ़भा में कखनो डर नहि लगैत छल
विद्यालय में समय समय पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता भाषण प्रतियोगिता य निमान लेखन पर प्रत सेहो होइत छै एहि से बच्चा सबक सोच आ आत्म विश्वास बढ़ैत छल
सही बात जे बच्चा मंच पर बोले सिखब जाय तऽ भविष्यमें कोनो सभा आ साक्षात्कार में ओकर आत्मविश्वास कम नहि होत ऐछ छै
हमरा विशेष रूपससँ विद्यालय विशेष वार्षिक उत्सव बहुत पसंन्द छल ओहि दिन पूरा विद्यालय सजल जाय छल बच्चा सब गीत नृत्य त नाटककार आ सांस्कृतिक कार्यकम प्रस्तुत करै छै
हँ अभिभावक वा सब सेहो कार्यक्रम देखे आबैत छले जखन अपन बच्चा सबके मञ्च पर देखैत छलाह तखन हुनक चेहरा पर गर्व स्पष्ट दिखाई दे छल
शिक्षक सबके पढ़ाइ नहि बल्कि नैतिक शिक्षक सब द छह ओ सब कहैत छलाह जे हम सब सत्यू बोलू मेहनत करू बड़का छोटक सम्मान करू या ईमानदारी से जीवन जीबू
ई सिख किताब से बेसी महत्वपूर्ण अछि जे एकटा विद्यार्थी नीक चरित्र बनाबै लेल अछि तऽ ओ जीवन मे निश्चित रूपसँ सफल होइत अछि
विद्यालय में राष्ट्रीय पर्व से बहुत धूमनाक मनायल जाइत छल स्वतंत्र दिवस आ गणतंत्र दिवस कऽ अवसर पर झण्डा उत्तरण भाषण य देशभक्ति गीत प्रस्तुत कयल जाल छल
ई कार्यक्रम से बच्चा सबके देश प्रेम आ राष्ट्र प्रतिक सम्मानक भावना विकसित होइत अछि विद्यालय एह संस्कार देबा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि
हमर लगल अछि जे प्रत्येक विद्यालय मे पुस्तकालय विज्ञान प्रयोगशाला कंप्यूटर कक्षा खेलक पर्याप्त व्यवस्था होबबाक के चाही ताकि बच्चा सबके सम्पूर्ण शिक्षा भेटै
बिलकुल जखन पढ़ाइक संगङ्ग व्यावहारिक ज्ञान सेहो भैठैत अछि तऽ विद्यार्थी जीवनक चुनौतीके सामना करबाक लेल तैयार होइत छै
विद्यालयमे नियमित उपस्थिति रहबसँ बहुत जरूरी अछि छै जब विद्यार्थी बार बार छुटी करत तब पढ़ाइमे पिछड़ी सकेैत अछि
हँ अनुशासन सफल जीवनक पहिल सीढ़ी अछि समय पर विद्यालय जायब मन लगााक पढ़ब आ शिक्षकक सम्मान करब ईसभ आदत बहुत जरूरी अछि
हमर लागत अ जे अभिभक सबके बच्चा सब पर अना जवाब नहि देबाक चाही हुनका प्रेरित करबाक चाही जे ओ अपन रुचिक अनुसार मेहनत करैथ
सही कहिलियौ प्रत्येक बच्चा मे अलग प्रतिभा होइत अछि कि ओ पढ़ाई मे नीक होइत अछि ओ कियो ओ खेल संगीत चित्रकला अन्य क्षेत्र मे उतकृष्ट होयके छै
ग्रम विद्यालय मे जे सब शिक्षक विद्यार्थी आभिवाक मिली ग गाज करेथे तऽ ओ विद्यालय निश्चित रूप से राज्यके आदर्श विद्यालय बनी सकैत छै
बिल्कुल शिक्षाक विकास केवल सरकारक जिम्मेवारी नहि बलकि पूरा समाजक सबहक जिम्मेवारी अछि
आ सब विद्यालय के विषय प एतेक विस्तार गप के बहुत खुशी भेल विद्यालय वास्त जीवन स्थान जत सफल भविष्यके शुरुआत होइ छै
ठीक